हँ की हाल चाल छै?
ठीक छै अहाँ अपन बतबियौ।
हमहुँ ठीक छियै। हँ। ओतऽ
ठीक छै सब बरखा उरखा होइ छै ओतऽ।
किओ धियापुता हल्ला करै छै।
हुं हुं।
आर सब बढ़िआँ छै।
हँ हँ सब बढ़िआँ छै।
ठीक।
अहाँ कहियौ?
ठीक छै। हमर सब ठीक छै बरखा होइ छै ओतऽ।
हँ बरखा तऽ खूब होइ छै एतऽ।
होइ छै ओ। गाँवमे भी गाँवमे भी खूब बरखा होइ छै गाँव आ शहरमे बड़ा अन्तर होइ छै मौसमके, नहि।
हँ होइ छै बहुत अन्तर होइ छै।
मौसमोके बड़ा अलग अलग रहैत छै रवैया दुनू ठाँ के।
हू हू।
परिवेशमे भी बहुत अन्तर होइ छै।
हँ ए तऽ लोकके सुख सुविधो बेसी भेटैय छै शहर मे। गाँवमे लेकिन शान्ति खूब भेटैय छै।
हँ ई छै ग गाँव के जे माहौल होइ छै ने से बहुत शान्ति पूर्ण होइ छै गाँव मे भाइचारो बहुत होइत छै। लोक एकर एक दोसरके सुख दुःख दुनूमे र ठाढ़ रहै छै।
लेकिन शहर मे ई बात नहि छै शहर मे
शहर मे लोक के बस अपनेस मतलब रहे छै कोनो दोसर के कोनो काज के कोनो मतलब नहि रहे छै केकरो।
हु से तऽ छैहे। शहरमे अपन अपन दूर दूरसे लोक आयल रहै छै ने एक दोसर अन्जान शहरसे आयल रहै छै और एक शहरमे पहुँचै छै तऽ हुनका सभके जान पहचान तऽ ओते होइ नहि छनि। आ गाँवमे जे छै से सभ लोकसभ होइ छै से बहुत दिन से रहै छै र रहै छै। तकरा सबके जान पहचान रहय छैय, सब एक दोसरा से प्रेम रहै छैय त भाईचारो खूब रहय छैय एतऽ सब एक दोसर के सुख दुःखमे हमेशा ठाढ़ रहय छैय।
हु -हु गाँवमे रहऽ के इएह त फायदा होइ छैय सबसे बेसी। अहाँके ल लेल लोग हमेशा ठाढ़ रहत।
हँ ठाढ़ रहैय छैय आ की होइ छैय जे अहाँके माहौल भी रहैय छैय थोड़ा सा शहर से अलग।
हू।
हँ। शहरके हल्ला
हँ शहरमे हल्ला होइ छैय लेकिन गाँवमे आ शहरमे बहुत अन्तर होइ छैय ने लेकिन शहरमे रहऽके एगो अलग फायदा होइ छैय। नहिते हल्ला होइ छैय शहरमे इ बात त मानय छैय लोक कतबो मेहनत कऽ लय छैय लेकिन सुति नय पबय छैय, लेकिन जेते सुख सुविधा शहरमे लोकके भेटैय छैय ओते गाममे नहि भेट पबय छैय जते जल्दी लोग एतय हस्पताल जा सकय छैय कोनो दिक्कत हुअ पर गाँंवमे ओते जल्दी नय जा पबैय छैय यही कारण बहुत दिक्कत होइ छैय।
सुविधा छैय शहरमे बेसी लेकिन शान्ति गावेमे छैय। गाँवके लोकसब हाँ गाँवके लोकसब जे होइ छैय से थोड़े व्यवहारिक होइ छैय हमरा विचार से, अहाँके की कहब अइ।
हाँ गाँंवके लोक व्यावहारिक होइ छैय की लोक सब ओते मतलब एते दिन से रहय जाइ छैय कि हुनका अपन-अपन जेहन पूरा परिवार रहय छैय पूरा गाँव। तऽ ककरो संगे उ खराब व्यवहार कऽ नय सकै छथिन तेंलकि उ हुनकर किछ लगैय छथिन किछ कहि देबिन हमरे घरके भेलखिन हम केना कहि दियै ककरो किछ।
हाँ -हांँ पूरा गांवे भाईचारा भरल होइ छैय।
हाँ आ शहरमे इ चीज नय छैय, शहरमे छैय जे लोक क्यों पजाब सऽ क्यों दिल्ली सऽ तए क्यो कतौ स, क्यो कतो स आबि कऽ बैसल रहय छैय त केकरो कोनो मत लब नय होइ छैय एक दोसराँ सऽ मतलब लोग भाईचारा नय निभबैय छैय गाँव अ शहरमे।
हाँ ई छैहे त व्यावहारिकता बहुत खतम छैय शहरमे। गाँवेंमे इ एखन देखल जाइ छैय या सबमे सुख दुःखमे लोक ठाड़ो होइ छैय आ बात छैय जे प्रदूषणो खूब छैय बा शहरमे। लोकके बढ़ला से सब जगहके ठाँ के लोक तब बढ़ल छैय ओतय त प्रदूषण खूब छैय गावंमे ओतेक प्रदूषण नय छैय। गाँवमे एकदम फ्रेश हवा ताजा हवा अहाँके भेटत।
हाँ गाँंव में एते छैय ने कि गाछ वृक्ष पर ओते लोक ध्यान दैय छैय।
ओ तय दुआरे बीमारी कम होइ छैय गाँवमे।
हटा दैय छैय, हांँ- हांँ बीमारी के त बेसी इहे छैय ने जे अहाँके साफ सुथड़ा जगह ने रहैया तऽ बिमारी फैलबे करत।
हाँ तऽ गाँवमे ऐय दुआरे बीमारी कम होइ छैय लेकिन शहरमे इ सब बीमारी बेसी होइ छैय त बात छैय जे बीमारी छैय तऽ ओतऽ सुविधा छैय। लगे में अस्पताल छैय, लगे में बाजार छैय, सब चीज छैय। गांव वला सबके कनि असुविधा होए छै जे हुनका दूरमे बाजार जाय पड़ै छैन दूरमे अस्पताल जाय पड़े छैन, दूरे में सब चीज छै त कखनो- कखनो कोनो
गांवों बदैल रहलै यैं।
हम्म। ‌हम्म-हम्म बदैल रहलैय गाँव में धीरे धीरे प्रगति तऽ आबिये रहले य, आ सर -कार बहुत एहन- एहन नया -नया ल चीज आनि रहलैय, जै स गाँव मे प्रगति होइत रहै। जते सुविधा गाँवों में शहरमे छै, ओते गाँवों मे भेट जाय। जेनाकि एखन गाँवमें स्वास्थ्य केन्द्र सब खुलैत छै, बनै छै, आब तऽ नया- नया डाक् -टर सब-सब नीक- नीक डाक्टर सब बैठै छथिन। त ई अस्पताल के सुविधा के नीक करय के कोशिश त सरकार द्वारा कैल जा रहलैय।
हाँ- हाँ गांव में बहुत प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र सब खुललै यैं, अओ ओएमे ई तय कैल गेलैय, जे सब ठ रगं के लो डॉक्टर ओतऽ पहुँचथिन और गाँवके लोकके इलाज करथिन बढ़ियाँ मेडिकल सुविधा प्रदान करथिन, ये सब ओतैं छैय। इस गाँव तऽ बदलैया पहलेके अनुपातमे बहुत तय दुआरे आब एतऽ लोक ए पहिले की हो छलै जे पहिले लोक गाँव से शहर जाकऽ रहऽ लगै छलैया किया जे गाँवमे बहुत सुविधा नहि रहै छलैए, शिक्षोके ओते व्यवस्था नहि रहै। आब त शिक्षा के भी व्यवस् -था बहुत भेल जाइ छै गाँव में, सरकार सब अँ मध्य वि द्यालय, प्राथमिक विद्यालय, सबमे शिक्षक सबके अँ अ व्यवस्था केलखिन हेँ तऽ एहि सब स से ए बढ़ रहलैय गाँवमे सुविधा लेकिन तैयो किछ लोग के जे मानसिकता होइ छै जे, हम शहरे में जाकऽ रहि, तऽ ई उ मानसिकता के तऽ केओ नहि हटा सकैया।
उहूं हमरा एहन लगै या ने कि लोग, शहर स अइ लेल एते ज्यादा हुनका रहै के हमरा शहर मे रह के कयलाकि हुनका लगे छै कि, उ शहर मे रहिक बहुत मॉडर्न भऽ जेथिन। ई गाँंव से दूर रहि क, लेकिन गाँंव में जते शान्ति छै उ शान्ति हुनका शहर में नहि भेट आइ ने काल्हि उ लौट कऽ वापस गाँवे एथिन ऐ ला कि उनको बूझल छै जे शान्ति के नींद हुनका गाँंव मे भेटतै। की राति मे नौ बजते पूरा गाँंव एकदम शान्त भऽ जाइ छै, कोनो हो हल्ला नहि कोनो कोनो चीज के शोरज नहि होइ छैल गाँव मे, उ चीज शहर मे नहि हेतै, शहर पूरा राति चलते रहै छै। लोक किछु ने किछु, किछु ने किछु करिते रहै छै। तऽ अय एहि लेल, शान्ति तऽ शहर मे कहियो नहि भेट सकै छै।
हँ शहरमे के लोकके ई नहि बुझाइ छनि, जे कखन दिन भेलनि कख खन राति भेलनि, कोनो समये नहि छन हुनको लोक के एगो निश्चिन्त निश्चिन्ता त छै। जे ओ छओ बजे पाँच बजे उठबे करथिन। घूमय टहलय निकलबे करथिन अपन एगो अ हुनकर सबके एगो दिनचर्या छनि बनल जे गाँंवके जे पुरान चलल आयब रहले ये।
हँ हँ गाँंव के लोकके कतबो गाँंव के लोग त कतबो छुट्टी भऽ जेतेै तऽ उ एक बजे से सुतिकऽ नइ उठथिन लेकिन जेनाहिते शहर के लोग कि एक दू दिन के छुट्टी भेटैत छै वो भर रायत जाग क भरि दिन सुतले रहै छथिन।
हँ तऽ ई त तऽ रतजगावला के कार्यक्रम जे छै से गाँंव में नहि होइ छै गाँंव के लोग कहुना दस दस बजते सुतिेये रहै छथिन।
आ वैह लोग जे शहर से जाइ छथिन छुट्टी तुट्टी दिवाली के छुट्टी मे घर अबै छथिन। नओ बजे हुनका आँखि एकदम लोके लगैत छनि जे आब हमरा सुतय के अइ।
हँ हँ तऽ ई परिवेशके परिवेश के होइ छै? एहि परिवेश के अन्तर छै, जे गाँव आ शहरमे इएह अंतर छै, जे ओतौका लोग के य एतौका लोग मे बहुत तरह के अन्तर छै व्यवहारमे व्यवस्था था में अ मतलब सुविधा मे सारा चीज मे ई छै। जे गाँव आ शहर एक दोसरसँ कखनोहु मतलब बराबरी नहि कऽ सकै छै।
नहि नहि जे ह एगो आर चीज देखबै। तऽ गाँव के लोक जे होइ छथिन जे गाँंव मे पलल बढ़ल लोक सब छथिन। ओ शहर के मुकाबले के लोग जे शहर मे जन्म लेलखिन हे जे शहरे में रहलखिन हे। पूरा जीवन हुनकासँ बेसी मजबूत होइ छथिन, बहुत तागतवर होइ छथिन। जे काज माइन लियौ गाँव के लोक
हँँ किए जे हुनका अम शहरके विपरीत एतय हवा जे छै, से स्वच्छ भेटै छै। ताजा हवा भेटै छन फल सब्जी सभ हुनका ताजा ताजा भेटै छनि आ शहरमे कतबो होइत छै? तऽ गावसँ जे टू टिकट जेतै तखन ने ओ शहर पहुँचतै? आ तब तक तखन तक बासी भऽ जाइ छै कोनो चीज? तऽ ईसभ तऽ गाँवके लोकके बेसी सुविधा छनि एहिमे, तब जे कि शहरके लोककेँ ई सुविधा छेन। जे उ त धियापुता उच्च शिक्षा लेल तऽ शहरे जाइत छथिन? ओतऽ जा
हां हां गाँंव के लोग सबके तऽ हमेशा उच्च शिक्षा शहर जाये पड़े छै!
हँ आ नौजवानो सभके जे नौकरी लेल। हुनका शहर जाइए पड़ै छैन। गाँवमे ओतेक नहि छै एखन व्यवस्था सुविधा तऽ ओ नौकरी लेल तऽ शहरे जाय पड़ैत छै एहि मामलामे शहर ठीक गाँवमे लोक खेती बाड़ीसँ बेसी जुड़ल रहै छथिन!
खेतियो बाड़ी करनाइ कोनो खराब चीज नहि छै जेनाकि अखनके युगमे अगर खेती बाड़ी सभ नहिए करतै। क्यो नहि करतेै के करतै फेर कहानस भोजन हतै।
तऽ ई छै याँ गाँवके लोकोग एहिपर रहेत छथिन जादातर गाँवके लोकके खेतिएपर निर्भर छथिन न। किछु जो लोग गाँंव के लोग भेलखिन हे नौकरी पसा उ तऽ चलिये गेलखिन हे। शहर तऽ उ तऽ गाँ से कटि गेलखिन हेँ तऽ।
लेकिन एगो चीज हम माननाइ छी अहाँ कतबो शहर जा कऽ रहल आगू लेकिन एहन जे अहाँके पर्व त्यौहार होइए। ओहि सबमें गाँवमें जरूर आबय के चाही ताकि यहाँ अपन लोको सबसँ घुलल मिलल रहि सकी।
हँ-हँ-हँ तऽ अबै छथिन बहुत लोग स शहरसँ गाँव अपना छठिमे दिवालीमे। एहि सभमे होलीमे सभमे गाँव अबैत छथिन। ओर गाँो के मजा लेलनि ह ओ जाबत रहलनि ताबत
ह
तऽ गाँवके लोक अ जे रहै छथिन गाँवमे हुनकर रिश्तेदार सभ सँ इन्तजार करैत रहै छथिन। जेकि आब अथिन। पर्व आबि रहलैए छठि पर्व आबि रहलैए, होली आबि रहलैए, दिवाली आबि रहलैए। तऽ शहरके लोक सभ अयथिन।
हँ सब तऽ इन्तजार करते रहे। एक दोसर के जेाय कोनो पर्व मे एथिन तऽ भेट घाट हेतै नीक सब। बातचीत हेतै लोकोग सबसँ अब यहाँ भैए गेले। लोग शहर आ गाँंवं रहय लगलखिन हे तऽ भेटे घाट करवे त्यौहार पर होइ छै सबके।